नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार मितित्र नमस्कार। की हाल चाल अछि छै मित्र।
सभ ठीक छै अपन सुनाउ।
ठीक छै मित्र बहुत दिन भल गेल अहाँ आरामे गपशप भेल आइ। समय भेटल तऽ सोचलहु कि दुोनू गोटा एकटा अन्तर्राष्ट्रीय विषय पर विस्तारित चर्चा करी। जाहिसँ दुनू गोटक ज्ञानमे वृद्धि होयत।
बिलकुल बिलकुल। भगवानक कृपास से परिवार सब सदस्य सेहो स्वस्थ। अहाँके बात सुनै के बहुत खुशी भेल तऽ अहाँ कहू आइ कोन दशके बोरमे। विस्तार से जानकारी दे चाहैत छी।
युद््त आ अमेरिका अर्थात अमेरिकाके बारे मे विस्तारसँ चर्चा करब कतक एक दुनू देश विश्व। राजनीति अर्थव्यवस्था सुरक्षा आ वैज्ञानिक दृष्टिकसँण बहुत महत्वपूर्ण मानल जाइत छथि।
बहुत नीक विषय चुन लियौ मित्र। हम दुनू देशक इतिहास भौगोलिक स्थिति सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था। विज्ञान सेना आपस सम्बन्धन। बारेमे विस्तार से जानय चाहैत छी।
बिलकुल मित्र। ईरान पश्चिम एशियामे अवस्थित एकटा प्राचीन सभ्यतावला देश अछि जहि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। उत्तरी अमेरिका अवस्थित विश्वक सभक प्रभावशाली देशमे से एकटा मानल जाइत अछि।
ह्म।
इरानक राजधानी तेहरान अछि अमेरिकाक राजधानी वशिंगटन डसी। आ दुनू देशक इतिहास भाषा संस्कृति आ शासन व्यवस्था एक दोसर से बहुत अलग छै।
। बिल्कुल मित्र बिल्कुल ईरान हजार वर्ष पुराना सभ्यता लेल प्रसिद्ध अछि जखन अमेरिका। आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिक उद्योग शिक्षा अंतरिक्ष अनसंधान आ वैश्विक अर्थव्यवस्था मे अपन। अपन महत्वपूर्ण योगदान देल मानल जाइत अछि।
हँ अमेरिकामे। मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा बोलाओल जाइत अछि। जबकि ईरान मे मुख्य रूप से फारसी भासा बजाओल जाइत अछि आ। दुनू देशक सांस्कृतिक परम्परा सब सेहो अपन अपन वि विशेषता रखैत छथिन।
सब पैघ अर्थव्यवस्था सभमे से एक अछि जखने ईरान तेल प्रसिद्ध गैस आ। अन्य प्रकृतिक संसाधन कारण आर्थिक दृष्टिसँ मजबूत मानल जाइत अछि।
बिलकुल बिलकुल दुनू देशक बीच सम्बन्ध बहुत। समय से जटल रहल छै। आ समय समय पर राजनीतिक मतभेद आर्थिक प्रतिबन्ध। परमाणु कार्यक्रम आ क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़ल विषय पर तनाव देखल गेल अछि।
बिल्कुल मित्र इतिहासमे एहन समय सेहो रहल अछि जखन दुनू देशक सम्बन्ध सामान्य छल मुद्दा विशेष रूपसँ नाइनटीन सेवन्टी नाइन के बाद सं्बन्ध बहुत परिवर्तन आ आयल मतभेद बढ़ल।
बिलकुल दुनू देशक सम्बन्ध मे उतार चढ़ावक प्रभाव केवल एहिी दुनू देश ी सीमित नहि रहै त ची बल्ि पूरा पश्चिम एशिया। आ वैश्विक राजनीति पर सेहो देखल जाइत अछि।
बिलकुल बिलकुल। अमेरिका विज्ान चिकित्सा अन्तर्राष्ट्रीयनसधान कृत्रिम बुद्धिमितता सुरक्षा प्रौद्योगिकी। आ उच्च शिक्षा क्षेत्रमे विश्व अग्रणी देश सभमे से एक अछि।
चिकित्सा विज्ञान ऊर्जा आ आधारभूत संरचना क्षेत्रमे अपन विकासक प्रयास लगातार करैत रहल अछि।
बिल्कुल मित्र दोननो देशक विदेश नीति सुरक्षा नीति आ क्षेत्रीय हित अलग अलग क्षति जहिं से बी। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा पर शोभक विचार एक समान नहि होइत अछि।
बिलकुल दुनिया भर एक बहुत देश क चाय छति। जी अन्तरराष्ट्रीय विवाद सबक समाधान बातचीत कूटनीति आ शान्तिपूर्ण उपयास हो। जाहि से क्षेत्र मे स्थिरता बनल रहै।
बिल्कुल मित्र हालक समयमे सेहो ईरान आ अमेरिकाक सम्बन्ध समाचार मे रहैत अछि आ। समय समय पर तनाव बातचीत आ कूटनीतिक प्रयास दोनोू देखल लेल भेटल अछि।
हमरा लगैत त छै दुनिियामे शान्ति सहयोग आपसी सम्मान सब देशक लेल महत्वपूर्ण अछि कि एक तऽ युद्धक प्रभाव सामान्य लोक सब पर सेहो पड़ैत छै।
बिल्कुल मित्र सही कहहिलू मित्र अन्तर्रराष्ट्रीय संबंध मे बुझब बहुत आवश्यक अछि यहाँ तक एक देश। क निर्णक प्रभाव अन्य बहुत देशक आ विश्वक अर्थव्यवस्था पर पड़ि सकैत अछि।
अहाँके बात सुने हमरा ईरान आ अमेरिकाके बारेमे बहुत उपयोगी जानकारी भेटल। आब हमर इच्छा छै जे एहिह विषय मे आओर विस्तार से इतिहास संस्कृति आ आपस सम्बन्धक बारेमे विस्तार से चर्चा करू।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल ईरान आ अमेरिकाके सं्बंधमे बुझवाल ल इतिहास राजनीति। कूटनीतिक अर्थव्यवस्था आ सुरक्षा सं्बंधी विषय सभमे एक सभ देखल आवश्यकता अछि। अछि किहक एक सही भर कारणे दुनू देशक सम्बन्ध समय समय पर बदलि रहैत अछि। पक्षी।
बिलकुल हम सुनने छी जे दुनू देशक बीच कई देशक से विभिन्न मुद् मुद्दा सब पर मतभेद रहल अछि। मतलब बीच बीचमे बातचीत आ समझौता करबाक प्रयास सेहो होयइत रहल छै। जहि से तनाव कम कयल जा सकै।
त। बिल्कुल बिलकुल बिलकुल ईरान पश्चिम एशियााक के एक महत्वपूर्ण देश अछि जहहि भौगोलिक स् स्थिति प्राकृतिक संसाधन क्षेत्रीय भूमिका कारण ओ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से महत्वपूर्ण स्थान रखैत अछि।
हँ बिलकुल अमेरिका विश्व प्रमुख शक्त शमे से एक। मानल जाइत अछि आर एकर निर्णायक प्रभाव विश्व राजनीति। वैश्विक व्यापार विज्ञान प्रौद्योगिकी आ सुरक्षा सम्बन्धी बहुत। विषय सब पर देखल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र बिल्कुल दनू देश बीच मतभेदक विषय सभमे परमाणु कार्यक्रम क्षेत्रीय सुरक्षा अर्थ। प्रतिबन्ध आ विदेश नीति जेक मुद्दा समय समय पर चर्चा केन्द्र रहल।
ह हमरा लगैत छै जतेक पैघ अन्तर्राष्ट्रीय विवाद हो। तकर समाधान अन्ततः बातचीत कूटनीति आपस सम्मान। अशान्तिपूर्ण प्रयाससँ निकालल जाय तऽ नीक रहत।
बिल्कुल मित्र संयुक्त रष्ट्र आ अन्य रष्ट्रपति संगगठन प्रारः ईसभ प्रयास करैत छथि। ी जे देशभर अपन मतभेद शानंतिपूर्ण ढङंगग से सुलझावैत छथि आ क्षेत्रीय स्थिरता बनाव। कल रहल।
युद्ध वा तनाव के प्रभाव केवल सरकार सब पर नी पड़ल छै। बल्कि सामान्य नागरिक बच्चा व्यापारी विद्यार्थी अपूरा अर्थव्यवस्था पर सेहो। एकर असथ देखाय ल भेटै।
बिल्कुल मित्रोननो देश मे उच्च शिक्षा क्षेत्र वैज्ञानिक अनुसंधान चिकित्सा आ तकनीकी। के विकास पर बहुत ध्यान देल जाइत अछि यद्यपि दोनोक प्राथमिकता अव्यवस्था अलग अलग। लग अछि।
बिलकुल। ईरानक संस्कृति हजारो वर्ष पुरान इतिहास से जुड़ल अछि। जतय प्राचीन स्थाप्य कला साहित्य कविता। संगगीत आ परम्पराक समृद्ध विरासत देखै लेल भेटैत अछि।
बिल्कुल मित्र अमेरिकाक विभिन्न देश सभ आइकर लोकसभक विविध सांस्कृतिक संग्म मानल जाइत। अछि जाहि से ओतय विभिन्न भाषा खानपान कला संगगीत आ जीवनशैलीके मिश्रण देख। देखै लेले भेटैत अछि।
बिलकुल दुनिया भरके विद्यार्थी अमेरिका आ ईरान दुनू देश। विभिन्न विश्वविद्यालय सबमे शिक्षा ग्रहण करैत छथिन। विशेष रूप से विज्ञान चिकित्सा अभियंत्र्रिकी आ अन्य विषय सबमे।
बिल्कुल मित्र अन्तर्राष्ट्रीय संबंध मे समय समय परिस्थिति बदल। रहैत अछि तऽ कोनो देशक। संबंध के स्थिर नहि मानल जायत बल्ि समय नेतृत्व आ कूटनीतिक प्रयास अनुसार परव। परिवर्तन होइत रहैत अछि।
हमरा बुझाइत अछि जे देशसभ आपसी विश्वास बढ़ाबतै। संवाद जारी रखती अ विवादक समाधान शान्तिपूर्ण उपाय से खोजती। तऽ बेैस्विक शान्तिक संभावना बढ़ सक।
बिलकुल मित्र बिलकुल समाचार सुनेत समय विभिन्न विश्वसनीय स्रोतबध जानकारी ले। अवस्थित अछि कियक अन्तर्रराष्ट्रीय विषय अक्सर जटिल होइत अछि एकाकी घटाके। अलग अलग दृष्टिकोणसँ देखल जा सकैत अछि।
ई बात बिलकुल सही अछि छै। कियकि तऽ सही जानकारी से हमसभ तथ्य बुझि सकैत छी। आब बिना पुष्टि कयल खबरे के आधार पर निष्कर्ष निकालबे। से बची सकैत छी।
बिल्कुल मित्र दुनियाक सभ देशक प्राथमिकता उद्देश्य अपन नागरिकक सुरक्षा आर्थिक विकास। शिक्षा स्वास्थ्य आ समृद्धि सुनिश्चित करब होइत अछि यद्यपि एहि लक्ष्य धरि पहुँचाबके। तरीका अलग अलग भरि सकैत अछि।
हमरा ई चर्चा बहुत रोचक लागल। कि एक तऽ एकरा माध्यम से हमरा बुझाायल जे अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्ध केवल राजनीति नहि बल्कि इतिहास अर्थव्यवस्था संस्कृति सुरक्षा कूटनीति सेहो जुड़ल विषय अछि।
बिलकुल सही कहलहुँ मित्र ते हमरा सभके विश्व घटना क्रममे शान्त दिमागसँ बुझबाक प्रयास कर करबाक चाही आ सदिखन शान्ति सहयोग आ मानवीय मूल्यमे विश्वास रखबाक चाही।
अहाँके विस्तृत जानकारी सुनऽ के हमरा बहुत कुछ सिखय लेल भेटल आ अब हम भविष्यमे अन्तररााष्ट्रीय विषय सभके आओर ध्यान स पढ़ब। बुझब अ विश्वसनीय जानकारीक आधार पर अपन ज्ञान बढ़ैत।
बिल्कुल मित्र जखन दुनियाक पैघ देशक सभक बीच सम्बन्ध बदलत अ छी तखन एकर प्रभाव केवल ओहि देश सभ धरि सीमित नहि रहैत अछि बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्य पार तेलक मूल्य यातायात निवेश पर्यटन आ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर से देखक लेल भेटैत अछि।
एहि कारण दुनिया भरक लोक व्यापारी विद्यार्थी वैज्ञानिक आ विभिन्न देशक सरकार सब अंतरराष्ट्रीय घटना क्रम पर निरन्तर नजरी रखने रहैत छथि। जाही से समय पर उचित निर्णय लेल जा सकै।
बिल्कुल मित्र ईरान प्राकृतिक संसाधन विशेष रूपसँ तेल आ प्राकृतिक गैसक भण्डार लेल प्रसिद्ध अछि। जाहि स ऊर्जा क्षेत्र मे ओकर महत्वपूर्ण स्थान मानल जाइत अछि।
अमेरिका सेहो ऊर्जा उद्योग विज्ञान सूचना प्रौद्योगिकी चिकित्सा अनुसंधान अन्तरिक्ष कार्यक्रम आ नवाचारक क्षेत्रमे विश्वक अग्रणी देश सबमे गिनल जाइत अछि।
बिल्कुल मित्र जखन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़त अछि तखन बहुत देश कूटनीति माध्यम स शान्ततिपूर्ण समाधान निकालबाक प्रयास करैत छैय जहि से स्थिति और जटिल न इ बनय
हमरा लगैत अछि जे युद्धक तुलनामे शान्तिपूर्ण बार्ता सबसे उत्तम उपाय होइत अछि। इहे तऽ बातचीत से बहोत बे समाधानक रास्ता निकलि आबैत अछि। आ सामान्य नागरिक के कम कठिनाइ होइत।
बिल्कुल मित्र दुनिया के अधिकांश देश ई चाहत छथि जे क्षेत्रिय स्थिरता बनल रहैत अतर्राष्ट्रीय कानून सम्मान होय अब विवाद सभक समाधान आपसी सहमति कहल जाय।
हाँ मित्र जखन विश्वमे शान्ति रहैत अछि। तखन व्यापार बढ़ैत अछि, पर्यटन विकसित होइत अछि, शिक्षा आ अनुसंधान मे सहयोग बढ़ैत अछि। आ विभिन्न देशक लोक एक दोसरा स अनुभव साझा करै छै।
यौ मित्र इरानक प्राचीन इतिहास सांस्कृतिक धरोहर पारंपरिक कला साहित्य आ स्थापना कला दुनिया भरक इतिहास आ पर्यटक सभक लेल आकर्षण विषय अछि।
अमेरिका मे सेहो अनेक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अनु संधान संस्थान संग्रहालय ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय उद्यान आ आधुनिक शहर सब छथि। जाहि से लाखा पर्यटक प्रत्येक वर्ष घुमय आबैत छथिन।
बिल्कुल मित्र, बिल्कुल दुनू देशक लोकसब अपन-अपन सांस्कृतिक भाषा खान-पान पर्व त्यौहार प्रा परंम्परा प्रति गर्व महसूस करैत छथि, जहि से दुनियाक संस्कृति विविधता और सम समृद्ध बनैत अछि।
हमरा बुझाइत अछि जे विभिन्न देशक संस्कृति आ इतिहास ही जानल बहोत आवश्यक अछि। कियाकी तऽ यहीं से आपसी सम्मान, समझदारी या भाईचारा बढ़े छै।
बिल्कुल मित्र, अ अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध समय संग बदल रहैत अछि जे भविष्यमे परिस्थिति नै बातचीत आ कूटनीतिक प्रयासक आधार पर संबंध मे सुधार अथवा परिवर्तन आबि सकैत। जी।
इतिहास हमरा ई सिखावैत अछि जे अनेक कठिन विवाद, अन्ततः संवाद धैर्य सहयोग। आ समझौताक माध्यम से सुलझावल जाइत अछि।
एहि कारणे विश्वभरिक नागरिक शांति, स्थिरता, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य आ आर्थिक प्रग। ति वातावरण चाहैत छथि, जाहि से सब देशक लोक सुखी जीवन जी सकै।
हमरा लागैत अछि जे जतेक बेसी देश। सब विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार आ पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करे ततेक बेसी सम्पूर्ण मानव समाजमे लाभ भेटै।
बिल्